हलो
हा वाहेगुरु बढ़िया तव्हां ॿुधायो
बस हाणे बरसात चालू थी वई मस्त तेज
हा पर गर्मी तॾहिं बि ॾाढी आहे
हा कल बि बरसात पंहिंजी राति जो हेॾी उमसि थी वई कूलर पंखा बि हवा ई कान पिया ॾयनि
कोई मतलब जी कोने पर हिअ बरसात ॾाढो साहु तो निकरे मतरी हा सही ॻाल आहे थोरी देरि ॾह मिंट आराम मिले थो
हा ॿियो ॿुधायो ॿारनि जा स्कूल कॾहिं खुलंदा
मंडे खां चालू थी वेंदनि स्कूल बि
अच्छा किताब वग़ैरह वठी आया
हा हा असां अप्रैल में ई सभु वठी था वठूं न अॼु कल त हम फुर्सत हा
हम
ॿियो ॿुधायो
और ॿुधायो ॾेराणीअ जी फोन आई अथव तव्हांजी घुमण वई आहे त
हा हुन सां त न ॻाल्हायो आहे ॿारनि सां ॻाल्हायो आहे
अच्छा काथे पहुता अमृतसर पहुची विया
अॼु हाणे लाइन में लॻियलि आहिन अमृतसर में
अच्छा अच्छा
उहई चवान पई पहुचो होॾे अंदर दरबार साहिब में त कजो वीडियो कॉल चईं हा कंदासीं
हाणे हिकु असांजी भाभी वई हुई हिते त उन मूंखे न पंजे वजे फ़ोन कईं सुबुह जो अमृतवेल टाइम में उते पहुची करे त पर छा थियो की मां हुन ॾींहुं न फोन ई न खणी वई हुमि घर में रहिजी वई मुंहिंजी फोन
अच्छा
हा पर जेको बि वेंदो आहे न वीडियो कॉल कंदो आहे
अच्छा अच्छा उते मतलबु एलाउड आहे करणु
हा हा हा वीडियो कॉल करे दर्शन कराईंदा आहिन बिल्कुलु
अच्छा ईअं मूंखे लॻे पियो न हूंदो एलाउ
न न बाक़ी इअं ॿाहिरि बीह करे फोटो वोटो कढ त पोइ सरदार मना कंदा आहिन
इनजे करे मूंखे लॻे पियो छोकी जीअं ॾाढी मतिलबु कोई अहिड़ी जॻहि थींदियूं आहिनि जाते माना न, तो नेन फोटू न खीचियो भाई,
हा, न बाहिर असां ॿाहिरि असां आंगन वग़ैरह में खीचऊं पिया पंहिंजा सेल्फी पिया वठऊं त चवनि पिया तां इहो करण आयायो हिते,
हा, गुस्सो कंदा आहिनि न,
हा, सही बि आहे न जंहिं कम लाइ विया आहियूं, माण्हू उहो करे न दर्शन करे न,
नाम जप कयो सभिनि खां पहले त बसि सभु उहे ई त चयनि ता न, ह
वयो तव्हां जो टिफ़िन वयो?
हा, मांजो टिफ़िन बि वियो, मां हाणे फ़ुर्सत आहियां। पर छा आहे की किचन विचन जी सफ़ाई ती कयां अॼु, रोटी थोड़ी घटि हूंदी आ त लॻंदो आ न माण्हू थोड़ो कुछ कढी वठे भले, ठीकु आ।
पर इहे सभ वारा कम न असांखे ॾहें बजे खां पो इहे सभु कोई कम न वणंदा आहिनि।
अच्छा, तव्हां फ्री थी वेंदा आहियो न?
हा- हा। सभु हे सभु कम ॾहें बजे ताईं इन खां पो इहे सभु बिल्कुल बि न।
अच्छा।
केॾो बि माण्हू फुरसत हूजे की हाणे वेई किचन कढूं न भईया। अभी सो बस बिस्तर में सुम्हऊं वञी करे।
अच्छा, ईअं छो?
हा, बिल्कुलु ॿी बजे मतिलबु बिस्तर खपे ई खपे राइट।
अच्छा।
ॿार बि स्कूल वेंदा हुया, बसि ईअं अखियूं बंदि थींदी हुयूं, लॻंदो बसि ॿार अचनि, मां रोटी ॾियानि त सुम्हां। ओ कंहिंमहिल कंहिंमहिल त ईअं थी वेंदो हुयो बिल्कुलु ॾाढी निंड ईंदी ही त मां रोटी पाए रखे छॾींदी मान, हा पलंग ते थाली पई तव अची खणी वठो पाण ई।
न त असल में छा आहे न मूंखां बि न पुसाईंदो आ, पर न छा कयां? अकेली हुयम पर तॾहिं बि कमु थी तो वञे लॻंदो आहे अकेला आयूं झटि फ्री थी वेंदासीं, पर आखिर छा न कंदासीं, रोटी त करिणी पवंदी न भई टे चारि माण्हुनि जी बि त,
हु -हुं, पर थी वेंदो आ गॾ में गॾ में सॼो ॾींहुं चालू हूंदो आ।
हा, अकेले में थोड़ो सो फ्री थी वेंदायूं, टाइम सां जीअं हाणे मां हिनमहिल हाणे उहं चाहियां त मां आराम कयां न फ्री थी वई आहियां मां जीअं ॾेढ दो बजे खां। नाश्ते सां गॾु गॾु भाॼी ठाहे छॾी।
हम्म
त पर हो गया।
पहिंजे मथां हूंदो आ त माण्हू कंदो वेंदो आ न जल्दी फुरसत थी वञे। कुछ माण्हू कपिड़ा धोईंदाइन। सुबुह खां त शाम ताईं कपिड़ा ई धोईंदा रहिजंदाइन न?
हा, कोई- कोई ॾाढो भई मूंखे त ॾाढो गुस्सो ईंदो आ, पहले जॾहिं असां मुंहिंजी मम्मी जॾहिं असांजे घर में हिते माई न हूंदी हुई न असांजे मतलबु मुंहिंजे पेकनि में त मुंहिंजी मम्मी ईअं कंदी हुई। मतलब सुबुह खां कपिड़ा वॉशिंग चालू कंदी हुई पोइ जीअं कोई बि लाहे लाहे त हे हिकु हिकु वॻो बि धोईंदी वेंदी हुई आख़िरीअ ताईं पोइ मू खे एॾो गुस्सो ईंदो हुयो। पोइ मां जी केहिं महिल मतिलबु हो बि थी वेंदी हुई, चवंदीमास त बहस थी वेंदी हुई चवंदी हुईमसि मम्मी इहो हे छा हे। भाई तू रोटी कर, रोटी करे फुरसत थी वञ न इहो छा आहे की तूं ॿ कपिड़ा धोई ती अची वरी रोटी में थी ॿीह
कंदा हुया।
त मूंखे न मूंखे न वणंदो आ।
हा मांजी माई बि न ईंदी आ न मांजी माई बि न ईंदी त मूंखे बसि लॻंदो आहे जल्दी मां हिननि खे नाश्तो ॾियान और जल्दी सां मां बासण मलयां बस। हिननि खे जो नाश्तो ॾिनो मां पोइ पहिरों बासणनि ते वेहंदमि चाहे कुझु बि थी वञे।
चाहे कुझु बि असां मां बि ईअं कंदी आहियां मुंहिंजी बि माई न ईंदी आ केह महिल त मां बि पहले रोटी मतिलबु करे वठंदी आहियां या जेको मतिलबु नाास्तो आहे निपटाए करे पोइ सिर्फ़ बासण ते वेहींदमि मतिलबु इहो न आहे की मां बासण ते वेठी आहियां त वरी रंधिणे में वञा वरी रंधिणे जो कम थोरो निपटाए चा वरी अची बासण ते विहा त इन में छा आहे न हो कम बि न निप पड़जी पाई दो आ, हो ॿई कम रुली वेंदा आहिन।
बिल्कुलु ॾाढो गुस्सो ईंदो आ मूंखे पोइ
सभु पहिंजे लाइ आ न। पाण्ह हू धीरे धीरे कंदो त पंहिंजे लाइ ई फ़ाइदो जल्दी कंदो त पंहिंजे लाइ ई फ़ाइदो, सभु पंहिंजे लाइ ई आहे।
कॾहिं लॻंदो हुयसि की हा सही थी चईं। ऐं कॾहिं न मनंदी हुई कॾहिं बिल्कुलु चवंदी हुई मुंहिंजो जीअं थींदो मां मूंखे जीअं सही लॻंदो मा तीअं कंदम।
मां चयमास ठीकु आ भाई। पोइ कंहिं महिल मूंखे बि गुस्सो ईंदो हुयो चवंदीमांसि की भई इहो छा आहे? भई कपिड़नि मां अची थी, वरी रोटी में थी बिही, वरी कपिड़नि मां त पोइ कॾहिं पाण खे बि सही लॻंदो हुयुसि, की हा सही थी चए भई हिकु कमु निपटाए वठां। त मतलब सभ कीअं आहे। उह अञा हेठ आ। मां हा हुन सां खेॾे थी बसि हाणे उहा बि ईंदी पोइ रोटी खाईंदी।
रोटी खाई त
सुम्हंदी, हा अॼु जल्दी उथी आह ऊअ खां। ऊअ लेट उठन्दी आह। बसि हाणे सूमरु खां त सभु रूटीन चालू ई करणा आहिनि न पाण खे बि त ॿारनि खे बि साढे सात बजे, साढे सात बजे असांजा बि रुटीन हिलियल आहिनि त ॿारनि जा बि
हा उहो स्कूल असां उहो ई कॾी महिल सोचंदा आहियूं अगरि स्कूल न हुजे त असां चरिया थी वञूं।
सही ॻाल्हि आहे
न सॼो ॾींहुं ॿार घर में परेशान
हा उह बि आहे पर ठीकु आ समय खां सभु कुझु सुठ सुठो लॻंदो आ न थोरा ॾींहं छुटी बि खपे आरामु बि खपे
हा उहोई कोई कोई माण्हू हूंदा आहिनि चवंदा आहिनि बिल्कुलु अॼु संडे बि न हुजेनि ॿारनि जो ईअं सोचंदा आहिनि मा मतिलब मुंहिंजा बार न ई परेशान न कंदा हुया त मूंखे त कोई फ़र्क़ु न, मां त चवंदीमानि भले रोजु छुटी मिलेन।
न मेन छाहे त ॿार रुटीन ॾाढो ख़राबु करे छॾंदा आहिनि न, हाणे जीअं आहे उअ स्कूल वेंदा खीर वीर पी वेंदा सभु बराबरि ते
हा
ओ हिन महिल कुझु बि नथा करनि, खीर त मुंहिंजी छोकिरी पीए ई नथी बिल्कुलु बि
हा, और हूअ छाहे सभु, सभु टाईम टेबल सां थी वेंदो तन हीअं मांझो वारो दो बजे खां पहिरियों स्नान ते वेंदो ई न, केहड़ी बी क़ीमत ते
हा, हीअ बि काथे कयोतई स्नानु पाणी
और उथंदो बि ॾहे बजे, सभु डिस्टब थी वेंदो आ स्कूल न हूंदो तन त
बसि इहो आहे बाक़ी कोई दिक्क़त थोडी कोन्हे ॿार घर में हूंदा आहिनि छा ता करनि
हा, न असांजे पासे में हुयूं बंगाली हूंदा हुया उननि खे ॿिनी खे ॿ ॿ ॿार हूंदा हनि हा न हिकु हिकु ॿिन्हि खे हिकु हिकु हा न त हुननि सां ईएं चरियूं थी वेंदी हुयूं चवंदी हुयूं तूं टे टे तई तुंहिंजा लेकिन आवाज ई कान्हे न तुंजी न ॿारनि जी हा और हुननि जा त हाहाकार मची वेंदन जो ॿार
न हेठि असांजे बि ईअ आहे न हेठि ॿारु ॾाढा हो आहिनि असांजा मुंहिंजी गुॾी आ चाहे या ॿिया भाभी जा बि ॿार तस त कमरे में ई वेठा हूंदा आहिनि न तपाईंदा आहिनि असांखे, त असांजो कमु थींदो वेंदो आ अऊ न असांखे सॾु कंदा आहिनि हर घर हर घर, अऊं हेठां जा ॿार
ॿार खेॾंदा पाण में त उहो बढ़िया न, अकेलो ॿारु तंग कंदो गॾु में न
हा हा ठीकु आ, ॿियो ॿुधायो?
सभु बढ़िया बसि मां बि फ़ुरसत थी वयमि बसि हाणे सुम्हंदमि हलो, ठीकु आ पो वरी ॻाल्हायूं ता।
हा हा ठीकु आ।